हेलो।
ह।
वाह -वाह -वाह कत- कत। तऽ छियै आइ काल्हि मे तऽ बुझियौ कि सम्पर्को अहाँ से कम भऽ जाइय बीच बीच मे तऽ। इच्छा रखै छी कि यहाँसँ तहिमे अहाँ। अहाँ तऽ यात्रा प्रेमी, यात्रा प्रेमी लोक छी।
यात्रा नै आय भोजन प्रेमी पर छी। जोर देनाय।
अच्छा-अच्छा हाँ।
आइ भोजन के व्यवस्था। बड नीक लंजगाम मे मधु भाय ओतऽ। ओईठाम बड।
अच्छा -अच्छा।
बड सुन सुन्दर आयोजन अछ, हाँ अबैत देरी जे छै से उपनैन संस्कार जे ब्राह्मणक जे छै से
त उपनैन के।
हाँ-हाँ उपन उ हाँ-हाँ आय छी ये ने आय उन्नीस तारीक भ गेल ह्म्म ए मे अबैत देरी जे छै, आबैत-आबैत देरी जे छै बड़ सुंदर जल-पान के व्यवस था र है पूरी हाँ-हाँ ढलना के जबरदस्त व्यवस्था। तकर बाद जे छै से ए कुने जे छै से अ भुनाएल भुनाएल जे छै से देशी घी के लड्डू
हे बाह ई ते मिष्ठान मे ते ई ते मिस
बड सुन्दर जे छै से व्यवस्था ई केने रहै, बालम शाही के अपन घरक बनाएल
तऽ ई ते मैन लिया आ अ जलखै मे नै अहां सब मारनै हेबै।
अब तऽ अखुनका एतेक सुन्दर व्यवस ता दालि, भात दाली, भात, पापर। पर। ह डालना कटहरक तरकारी, चक्का सहित हु राम रुच। हाँ साग जे छै से अप अपन बारीक
बा कुन यौ ए प
इ छीये गेनहारी साग।
किसान वाह वा
तऽ ओकर जे छै से उ उत्कृष्ट आओर विलक्षण जे छै से ते दृश्य ह तकर बाद अ म अ माछ जे छै से
ह आय ते अहाके आय त मोहो- मोहो भऽ गेलैया अपनेके हमरा तऽ लगैया कि अहाँ के ऊं आमक समय छी ते मे सुन्दर आमक व्यवस्था सेहो केने हे
सुन्दर सपेता क जरदाल लु के बड़ा उत्कृष्ट व्यवस्था जे छै।
अच्छा- अच्छा ओ।
ह ह हुं बड़ सुन्दर जे छै से रहलै है।
ओ तऽ इ तऽ इ भोजन तऽ साँझमे हात आब किछ देर के बाद।
मिठाइके जे छै से बड़ा उत्कृष्ट जे छै से केने छैथ।
छैथो बड्ड नीक लोक ओ तऽ भइ एकदम हुनकर तऽ
अपनो भोजन, अपनो भोजन प्रेमी आ खेनाइ आ खुएनाइ दुनु इ जे छै से अहाके
एह तै मे तऽ हुनकर एकदम एह ओहि गाँव लालगंज गाम मे हे तहिमे इ सब जे अहाके छैथ से भोजन भोजन प्रेमी लोग छैथ छैथ हुनकर बारेमे दूर दूर दूर
खै
दूर- दूर तक इ हिनकर सभके भोजन प्र के प्रति प्रेम के आ भो आ भोजन करबेमे आ भोजन करयके प्रति जे जे लोग लोकक प्रति स्नेह रहैत छनि से दूर- दूर मे ई सब चर्चा। चर्चित लोक छथ।
बड़ चर्चित बड चर्चित ह सतपुराक के नाक पर छैथ आ आ नाक के थी अहाँ।
वाह ई तऽ अहाँ के विवेचना बड्ड सुन्दर केलियै हुनका
हा हा हा इएह तऽ छियै हुँ सुत्री समाजक जे छैय से पहचान याह छिये।
हुनकर बाबा वाह अहाँ ततेक नीक मतलब व्याख्या करैत छी, हूँ। से अहाँके प्रसन्ता या कैसे ने चेहरा पर पर एकदम अहां के
हां हां हां बड्ड ओ हो